हेलो
हेलो
हँ नमस्ते सखी
नमस्ते
आ की हाल चाल छै
हँ हमार हाल जाल तनी मणि छैे ठीक त्योहार कि की हाल चाल
हमरो के हाल चाल तो सब बढ़िया छै की करै छै सखी
कुछो नहि करै छै सखि
ह तोहर बुतरू के की हाल चाल छै
हमर बुतरू हाल चाल त ठीके छै अपन दादा के साथ गेल छै पा अपन पापा के ऑफिस
ह तऽ आँगनबाड़ी जाय छै कि नहि जाइ छै अभी तोहर बुतरू
नहि अभी आंगनबाड़ी नहि जाइ छै आगनबाड़ी मे अभी आङगन बाड़ी बन छै
रात्रि के भोजन के की प्रबंध छै
राति के भोजन के प्रबंध आलू और गोपी तीन बनै छै बनाबै भुजीया और रोटी
हु ठीके छै सखी और मौसम कैसन छै उधर के
कभी बारिश कभी धूप करै छै
इधर के मौसम के की बतैयो सखी बड़ी गर्मी होबे छै ई ते जरी सुन भी हावे न चले छै एकदम मन बड़ी अकबक लगे छै एकदम तऽ तोहर केँ कही घूमे केँ कोई प्लान होवे छै कि नऽ होवे छै
नहि सखी कही घूमे के प्लान नहि होवे छै हमार घर मे तो एते काज रहे छै नऽ कि हमरा कही जाय के फुर्सते ना मिलै छै करै छै
हँ सखी गृहस्त जीवन मे तो बड़ी काज होवे हो ही जाइ छै शादी के बातऽ ससुराल मे तो लोगन के आवन जावन लगल रहे छै तो कोइ न कोइ आबे ही छै तऽ स्वागत मे तऽ कुछ नऽ कुछ बनाबे ही पड़े छै हेलो
हँ हमारे यहाँ तो कोइयो न कोइयो मेहमान पाहुन लोग आयते रहै छिये
हूँ तो पर परिवार मे तो सखी कोइ नऽ कोइ आबे ही पड़े छै नऽ अ जे सब दोसर राज्यमे जाकेँ बस जाइ छै नौकरी चाकरी केँ खातिर उ सबके यहाँ तऽ कोई जेबे नहि करै छै लेकिन जे सब अपन गाँंव घर मे रहे छै ऊ सबके यहाँ तऽ पर परिवार लोक आबेही छै तऽ ओकर तऽ स्वागत करे पड़े छै नऽ सखी ए हमर राज्य हमर देश मे तऽ बोले छै कि अतिथि देवो भवः तऽ अतिथि के तऽ देव के समान मानल गेल रहे छै तऽ ओकरा केँ तोऽ इज्जत पानी करे पड़े छै नऽ
हूँ अब आ मेहमान रहै छै घरमे तो ओकरा तो आगे सँ स्वागत कनी कनी भेजे पड़ै छै नऽ मेहमान तऽ मेहमान होवे छै ओना ओकर आबे केँ ठेकाना नऽ जाय
तऽ पाहुन केँ आबे पे तो उ नीकका व्यंजन बनाबे छै
हमार यहाँ हमार इलाकामे तो ओ टूस्क का बड़ी प्रसिद्ध छै तो वही व्यंजन बनै छै और मीट बने या मिट भात बनै छै आ नहि तो रात मेडूसका और पनीर बनै छै चाहे मशरूम बनै छै केँ
हँ तोहर घरमे सब जो मांसाहारी लोगन छै की सखी
हँ हमर यहाँ सब मांसाहारी लोगन छै
हूँ लेकिन हमनीे केँ जीव जंतु जन्तु केँ हत्या करके ना खायके चााही सखी लेकिन आजकल लोगन जेकर जेकरा खाय बाल लोगन के कितनो समझाबै लेकिन उ तो सुने ही न चाहे छै लेकिन आजकल मोबाइल देख देख के बहुत लोगन के ज्ञान हो गेल रहे छै तऽ बहुते लोगन तो खाय ले छोड़ देवे छै मांसाहार
हूँ उ तो ठीके कहय छियै सखी बहुत लोगन तो अब धर्म कर्म ये सब मोबाइल में देख देख के कथा सुन सुन के ज्ञान भए गेल छै तऽ अब धीरे धीरे सब हल छोड़े छै लेकिन फिर भी बहुत लोगन अभी खाय छै तो बनै छै घर में
बहुत लोगन तो सखी केतो प्रवचन सुन लेवे छै लेकिन ओकरा में कोइयो परिवर्तन न होवे छै केते भी सत्संग सुनके अबय छै लेकिन फिर वही लड़ाई झगड़ा करै छै कोयो बुद्धि के काम न करै छै कोइयो बदलावे ना आवे छै
हूँ ई तो अपन मनके चीज छय सखी अपन मन में जैसन विचार लागै छै वैसन करे छै आर अपन अपन मन में अच्छा विचार आबे छै तऽ लोग अच्छा अच्छा काम करै छै आर खराब विचार आबै छै त खराब काम करै छै ककरो सुने से क केकरो समझाबे से कुछुना भय
ई त तू ठीक कहल सखी अभी त हमरो घर में एगो हमर चाची आवल रहे छै और हमर एगो बहिन आवल रहे छै
हं
हूँ
हं तऽ ज्ञान की की देले छै
ना कोई गान ना देबे ल रहै छै अभी तो अं उ जे ह उनका के हमरा कार्याके कार्य समझाबे के छै आ यदि दू पैसा उनको हो जाइ छै तऽ यदि काम निकले छै हुनका भी
हँ
हं कार्या के कार्य तऽ बड़ी नीक छै सखी घर बैठल लोगन के बड़ी सहायता मिलै छै काज करके ऐसे तो आदमी काम करे जाय छै कहीं दुसर जगह तऽ नओ घंटा के काम करे पड़े छै सब काम काज छोड़ के जाय पड़े छै एहि करमें छै कि अपन घर बैठले दू पैसा आ जाइ छै अपन घर गृहस्थी सम्भाल ते हुए बाल बुतरू के सम्भालते हुए जदी काम हो जाइ छै
हूँ ई त काम सही मे बहुत नीक छै
तऽ तू सखी खानाके प्रबन्ध करय लगल रहै छै की
खाना के प्रबन्ध मे तो अभी सब्जी के तइ छै त सब चि कटे छै त फेर ब परबंध होइ छै खाना के
हँ सखी समय तऽ होइ गेल रहै छै खाना के प्रबन्ध करै के हमरो माई तो भोजन के प्रबंध मे जुट जाइ छै ई गर्मि मीमे तो की कहे सकी बहुते खाना बनाबे बलन लोगन के बड़ी कष्ट होबे छै ई गर्मी मे तऽ चूल्हा के तर जाय के मने न करै छै
ह्म ई तो बात सही छै लेकिन की करे छै देख से नहि तऽ भोजन चाहि नहि
हा सखी जादे से जादे तऽ एक टाइम आदमी हल्का फुल्का खा के समय गुजारे छै लेकिन बाकी टाइम तऽ भोजन तऽ चाहबे करी ने पेट भरके नई तऽ कैसे काम होए
हूँ
ह
तऽ आ घर पे सब परिवार लोगन सब कैसन छै सब नीक छै न
हँ घर मे सबलोगन नीक छै
हू
हँ तोहर माइ के तबियत कैसन छै
हमर माय के भी तबियत ठीके छै खाली गर्मी के वजह से जरी घमौरी निकल जाइ छै तऽ हमर माई तऽ हम पाउडर ला के रख देवल रहे छियए दिने राते पाउडर थापैत रहे छै आओर की करे छै
हूँ
जदि राहत मिलै छै पॉवडर लगाबै के बाद
हुँ गर्मीमे तऽ आओर घमोरी हो जाइ छै
ह ना सखी हमर इलाका मे तऽ बहुते गर्मी पड़े छै बाकी जगह तऽ बइसो वे छै
हू हँ बहुत बारिश भय के त आर गर्मि भई जाइ छै
अ ठीक है सखी तऽ हमर घर तो बतैले रही कि यदि हमर चाची आय अथि एगो बहिन त जरि उनको भी हमरा टाइम देबे पड़े छै ने
हूँ हूँ ठीक छै
त ठीक है सखी तुहूँ अपन भोजन पानी बना लेबे छै तऽ हम बाद मे तोहरा के करे छियै ठीक है फुरसत में ठीक सखी ठीक सखी नमस्ते सखी